कनि बाहर आबियौ अहि केँ कनि बाहर आबिये ओ काल्हि की खरीद कऽ देने छलै चकोज की छलै
हू हू
कते भेटैत छै।
आइ रुपआ छै।
हँ तऽ कनि बाहर आउ न
तऽ नेटवर्क
अक दोकान हँ ह अमक दोकान नहि जाइ छी
अच्छा
नओ पैसा में दे दू आंटी को ज
जाओ न दौड़के जाओ
एखन तक नहि गेल छलियै
नहि आधा रस्त कल आंटी गिराईी वो चाए हमर तऽ तहि दुआरे
अच्छा ख लब अप्पन बच्चा सभ के नहि
अरे भोरे भोरे एकरा सभ के
हु
भोरे भोरे एकरा सभ के फरमाइशी चीज चाही
च कोड़ दीजे तो नहि चपेश चलि एकरा दूध में देबै
अच्छा हँ से ओकरा कहि दियौ ने दूध क द दूध में खाइ किछु।
ठीक छै।
दूध में खेभहिन ठीक न
गरम दूध कऽ देबै आ गरम दूध में ओकरा मिला देबै
पैसा दे दी न दूध में खाना है पता है ठीक है
ओना तऽ ई सब काँचे खा जाइ छै ह तऽ ओ ओते नइ नीक लगै छै मगर गरम दूधमे धो कऽ जे खाइ छै सेऽ बड़ नीक हमरो सबके बहुत नीक लगे हन मगर एकरा जाद देर छोड़ देबै तऽ आटा जक भऽ जाइ छै
नइ दूधमे दक तऽ हमहूं खाइ छी हमरा नय ओतै बड़िया हम दूध वालला चीज हमरा पसन्दे नय यै
नय तऽ ओनाहियो खालियो खेते तऽ बहुत फायदा करै छै पहिले एनकर पप्पा ले लथिन ओतयसँ तहियसँ जे ई देख लेलकै तऽ हमर बड़की बेटी की करत तऽ ओकरा पूरा खा जायत चकोच के आ दूध के बेसी मे फेेक दे तऽ दुआइ लेनाइए छोड़ि देलिए दूध देखै छियै कतेक महंगा दैए हमसब के पचपन रुपआ मे दै छै
हँ हँ एकर सब अपन मनमानी छै
है न बच्चा सभके किछ केह नय सकै छियै
अरे आधा रास्ता अयलाके बाद याद ऐले
अच्छा पैसा पहिले लऽ कऽ आयल छलए ने घरेसँ
नय हमरा पॉकेटमे छलेय हम ओ फोनमे तऽ अथी करै छलियै आम काइट कऽ तऽ देैतियेन नै तै कहलिए जो लौ जो ल लिह हमरा बुझल छलए पता य हमरा बुझल छलए लेकिन हमरा बुझल छलै हम जाइन बुझि कऽ अठा देलहुै एहि दुआरे नहीं तऽ फेर दोबारा हमरा माछ खहु कियाकी हुनकर हमरा नय पता
हँ
इहो एते रहै छथिन हुनके वला काल खुना देन रहै न ते इ स्कूटरवला काज करथि मोबइलवला नय अखन कम्प्यूटर सीखऽ जाइत छथिन योगा करैत छैथ
हूँ मुह बड़ सुन्दर छैन लेकिन
हँ बहुत सुन्दर छथीन तैयार होइ छथि भेर दिन तऽ तैयारे होकर रहैत छथिन एते सुन्दर लगथिन अखन देह मोटा गेलेन ह तेस कनी ओ भऽ गेलखिन
हँ हँ हँ हेलो
हँ पूछे छथिन दाय हुनका न जे के देलकेन न
हँ त दूध में डाल क खाओ न दूध मे डाल क बढ़ियाँ लागैत छै दूध मे डाल कऽ
कल्हि कुन्हा ओनाहिते लऽ के जे चेइल गेले न से तेइला कहय नव्या त ओनेहिते खाय छै नव्या अखन जाएले पूरा तैयार चलै पप्पा सुतल छै उठथिन तऽ बच्चा के कनि देखथिन नहेबो नेकेलकेै हन नास तो नेकेलके केनऽ तऽ कहाँ जाउ
हँ ई बात तऽ छै
नहेथिन तऽ ने अब देखियौ जतेक जल्दी अहाँ नहा दियौ ओतेक जल्दी अहाँके काज बुझियौ तऽ बच्चासँ निपटि जायत। हमर बुझाइत रहे हन।
हँ ई बात तऽ सही छै।
कोशिश हम करैत छी जतेक जल्दी बच्चाके काज खतम भऽ जाय तते बढ़िआँ।
अरे उमर जा कऽ कर नऽ ओमहर जा कऽ कर नऽ
भरि दिन गेम एम खेलैत रहू की पहिले जे लोक। खेले छलय कबड्डी सब नेय हम तऽ अखनो गे ई सब रहे या हमरा एतय सामने मे। तऽ हम लो अबै छी तऽ खेलैत रहै छी असगर। हँं बड़ नीक लगत रहे। पहिले के खेल सब बड़ नीक लगे छै आब बच्चा सब। कथी सब खेलऽ लगले हन तास ई दुनिया।
पहिलुका सभकेछ थोड़े किछ हो छै।
ओहे नऽ आब किछु नहि छै।
नहि।
पहिना भोगरबै देखै छियै आब चेंज भऽ गेलै नहि हो गेलै।
हँ सब किछु बताै देिबै।
हमरा तऽ जतेक नीक मतलब कि सीधा पल्ला पहिनक कऽ नहि रहैत छै। से नीक लागैत छै हँ बऽ नीक लागत छै। हम पहिन तऽ सीघा पल्ल मे किछु नहि छै।
ओ हम कन्फ्यूज हो छै एहि साइड लियो कि एहि साइड लियो से।
देखियौ आय की कहै छै। ओना जे छै से अपना सब उल्टा पला लै छिय तऽ कोन तरफ लै छियै।
हऽ दहिना साइड
हँ तऽ सीधा पला लऽ लेबै तऽ बामा साइड
हँ।
ओ चीज कन्फ्यूज कथी। हमरा सीधा पल्ला पहिननेमे बहुत नीक लगैयन। उल्टा पल्ला पहिनमे हमर कोचा जे यऽ नीचाँ सा। हँ तऽ हमरा सम्हरबे नहि केलकै।
नहि कोचा तऽ उल्टा लियऔ कि सिधा लियो कोचा तऽ हमर देखबे
नीचोमे से भऽ जाइत छै ने सीधाावला पल्लामे अहाँके कोचोमे लेबयमे। भऽ जाइ छै आओर सभचीज अहाँ। आ हम कोनो भी साड़ी पहिनैैत छी चाहे कतबो भारी पहिनू कतबो हल्का पहिनू। तऽ दूगो पिन लगेलहुँ ओहिसँ ज्यादा नहि लगा पड़ छी।
हम एकेटा हमर सभ सभसँ सीधा सीधा हम एक पल्लू पिन्हब आारू मस्त
हमरा एगो पिन सऽ नहि होइत रहै। हमरा नीचाँ कमर मे बुझैतत रहत जे गिर नहि जाय गिर नहि जाय।
हम अपन
बरसाइत मऽ साड़ी पहिर लियै नऽ तऽ पहिले कहलै की ठीक छै बर बढ़आँ पहिर लेलै पहिले उ कनि मोट बेसी भऽ गेलै। तखन कहलियै की आब एकरा करबै कि तहन कथि केलियै की पिन मारला सँ पहिले स्टेपलर नई होइय केश सीधा करै वल ओहिसँ ओकरा पूरा आइरन केलियै। से सिधा केलियै जे स्थायी रहतै नऽ
अच्छा ई जे ऑनलाइन सममे देखबैत रहैय जे आलपन लग लिअ
हँ वैह कैसे ओनाहि हम केलियै हँ तहत एकरा पूरा सीधा केलिये हन ताइ क बादो नय भेलै तही पापा लंग एकटा बच्चा पढ़ै छै ओकरा बजेलि कहलियै तु पित तिन लगा दे पहिरैेके छै मऽ बस पूजा कऽ कऽ एबैय ओय कऽ बाद तऽ खोलिए लबैय तऽ पहिर लेलियै फटाक
आ हमरा जे छै से कतहु अहाँ कहबै ओना जाय लऽ। हँ तऽ हम तुरन्ते साड़ी बाइन्ह लेब आ घरमे कहियौ शौक सँ पहिनब। तऽ पहिनेबे नइ करैत रहै एते दुखाइत रहै एहैन माथा। नय ने पहिन सकै छी कतोऽ ओतऽ सँ गिरत कतोऽ ओतऽ सँ गिरत तऽ छोड़ि दे। ई कहैत रहै साड़ियए बड़ नीक रहै छै साड़ीमे की छै जे अहाँ दूगो तीन गो खरीद लिअ। पूरा साल अहाँकेँ टेकाउ चैल जैत
हँ हँ
छैहे कि इ बात सही छै नैय छै। साड़ी टीके छै।
ऑन
बकी चीज अहाँकेँ नय टि नय अखैन हिनका चाही। देलियनि हँ बना कऽ आब इ उठथिन पाँच मिनट मे अपने उठ जेथिन चाय पी। थिन फेर तैयार भऽ जेथिन। फेर जेथिन हमर छोटकी बुच्चीया चाय कनिक बचल छलै तऽ ओ लऽ ललेकै हुनका चाय चाही पपा केँ बाद
आ हमरा तऽ चाय पसन्दे नय आबेत बहि जाय यऽ तऽ मजबूरी हम नय पीबै छी
अच्छऽ कहियो पी अच्छा कहियो पीबे नय केलियै अहाँ
नाय आ इहो नइ कहब जे हम सब पते खेने छी मजबूरीमे जहिया हमर घरमे ज्यदा मतलब बैन गेल तऽ हमसभब पिओ ली आ ओना हम नय पबै छी
हम तऽ चाय कऽ बहुत शौकीन छी य बरह बजे राइतो मऽ कियो देतै तऽ हम उइठ कऽ पी लेबै
हिनका जेकाँ हँ हिनको बड़ नीक लगै छैन हमरा हिनका खाना खुआ देलियै अहाँ भरपूर
हुँ
तैयो हुनका कहबै जे पी लेबऽ लेल तऽ पी लेता हिनका बड़ नीक लगैत रहै छय हमरा नय नीक लगैत रहैय
आइ अहाँकेँ तऽ छुट्टी अइ नहा धो तऽ बस पूजा करू आराम स सुतू नै
नै हम कनि काज कलै छिये तेकर बाद जेबय नहाय लै भगवान पूजा रुम साफ कऽ ए लेबय पूजा करबय पूजा टाईम दस पन्द्रह मिनट लागतै ने पाठ बन बय ल
तऽ केला के गाछ तऽ नहि रखने छिये।
अंगनामे
अच्छा पाछा म
ह अंगना मे गमला मे देने छिये बहुत पैघ छे
अच्छा केला एकोबेर फोड़ल कि नेय
केला फोरल कि नय
नहि गमलामे छय कतेक फरतैय केना फरतैय ओतेक ओकर स्पेस चाही न
गामक लोक कहे छै जेहि गाछ मे अहा पूजा करै छियै अब ओहि गाछ मे
हँ हँ तऽ हम अपन गाम मे जे केने छेलिये ओहिना अहाँकेँ नहियो तऽ चारि टा भोर भेल छलै।
ओ तऽ बढ़िआ य
तऽ गाम मे कि छले ने अहाँकेँ आंगन मे छेलय बारी छल स्पेस छेलय ओ तऽ अहाँकेँ जगह फयलै छलै ने ओकरा पोषण भेटै रहल आय आ एतय अहाँ गमला मे कतेक बढ़तै।
हूँ नहि से ई अहाँ केनि आय कि कहय छय सरकारी क्वार्टर ओहि मे जे औ छथिन से लगेने छथिन बुझलियै हुनका एते सुन्दर होई छनि एते सुन्दर होई छनि।
आब त माटि माटि पर निर्भर होइत छै ने माटो पर होइत छै ने।
ह तऽ माट मे ही लगेने छथिन देखियौ बारिश आबि गेलै। कतेकऽ तेज हमरा आधा कपड़ा बुईझ गेलियैय
अच्छा पानि आबि गेलखिन भिजल कपड़ा भिज जेते। हमरो हमरो सुखल कपड़ा भीज जाय छैय तरकारो ने मोन किछ किछाय जाय छैय पयनसँ
ह ई कनि कनि जे आबि जाइ छै नय नयइम्हर अबियो तऽ कपड़ा उतारि देबै तऽ बढ़िया रहै भिजल कड़ा रहै छै तऽ कोनो दिक्कते नहि छै सुखल रहै छै त कनि।
कि होइ छै ने कनि अहाँकेँ पानि गड़ल।
ह आ दोसर बधू मारल पप्पो के उठा देबै कहभै साढ़े दस भऽ गेलै। आइ हुनका जायके छै हुनका जायके मने नहि करैत छै रातिमे एत थाकि गेलखिन। बॉस मे आवाज से जेसा। काज से फाकि जाई छै। जेना एनाइ हमर तऽ बहुत कतहु हम जाई छी। घरक काज रहैए तऽ हमरा बुझा रहै नहि कतहु जायतैसँ बढ़िआ। आ हमर बौआ सभके मेला लागि गेलै ने जते दिनमे अहाँ एक। मेला नहिु घुमा देबे सभ तक घु माथा क्याथा।
आइ एस छै ने कैरिग रहै छै
आ पन्द्रह दिन अते
क ई आइ ए स्विच करुलनि तखनेसँ म चाटै छी।
नहि नहि एखन रवो दिन जाक घमा दे आई तऽ दर्श।